हेलो
हँ की करै छियै
कुछ नहि सखी अभी बैठल छियै कहू अपन की हाल चाल
आ की कहियो सखी एतेक गर्मी पड़ै छै देह छिला जाय तनिका नहि कपड़ा लत्ता पेन्ह ह तनिका ने कपड़ा लत्ता भी देहपर भारी भारी लगै छै एखनि
करै छै
नहि नहि नहि मन करै छै पहिनेके आकी की हम तऽ से बात कहै छी यै जे अपना मिथिलामे तऽ एहन नीक नीक साड़ी मिले छै
बड्डी नीक साड़ी मिलै छै
नहि आ ई जे एगो एक्गो कोई एगो प्रिंट वाला जे साड़ी बनइ छै जे बहुत बाहरो मे जाई छै ए की हमरा त ओ देखू हम बिस
नहि मधुबनी साड़ी बहुत नीक होइ छै ए मधुबनी साड़ी
हूँ
जानै छियै अहाँ की
ए नहि जानै छियै
नहि राजा जनक के पुत्री सी सीताजी है ने ऊहे साड़ी मधुबनीये से साड़ीमे बियाह होल रहलखिन हुनकर
इहाँ इ देखू अहाँ कतेक नीक बात बतेलियै ई सब बात कहीं लिखल नहि छै ई जना अहाँ बतैलियै बड़ खुशी भेलै कि देखियौ जे मने सी ताजी जे साड़ी पहिनले रहथिन अंय
बिआह मे
हँ
आजकल ओ सब साड़ी कहाँ कोई पहने छै जहाँ उतना नहि दिखय छै केकरो केकरो पसन्द पड़य छै केकरो केकरो नहि पसन्द पड़य छै लेकिन बहुत सुन्दर होइ छै मन मधुबनी साड़ी आ जानहुं पललू में बहुत सुन्दर काम होइ छै बॉर्डर पे पल्लू होइ छै ने आ बॉर्डर पे बहुत सुन्दर सुंन्दर काम होइ छै ओकरा मे देवी देवताो बनल होइ छै
अच्छा अच्छा पल्लू मने जे आँच र होइ छै साड़ी के आंचर पर आँचर पर कहै छियै अहाँ हँ की की बनल होइ छै आँचरपर
देवी देवता बनल होइ छै पेड़ पौधा होइ छै पक्षी होइ छै आ पछीमे जाना खूं मोर बनल छै बड़का बड़का मोर के पिक्चर बने फोटो बनल रहय छै
तऽ की नीक लगैत होय साड़ी बड़ नीक
बहुत सुन्दर लगय छै हँ आ पेहनहैमे भी बहुत मुलायम रहय छै आ सूरज चाँद भी होइ छै ओ क्रमे
हँ तऽ अहाँ कि रह अहाँके कि जा ओने जाय वाय पड़य छै कि जाइ छी कि मधुबनी तरफ अहाँ
इधरे उधर कहीं मिल जाइ छै तो ले लेबे छियै
अच्छा तऽ रुकियौ तऽ हमरा ने एना गर्मी छुट्टीमे धिया पूता आयल छै तऽ हमर नैहर ओम्हरे है हमर नैहर हइ ने तऽ जेना हो मने तनिका गर्मीके ताप कम होइ छैय तऽ हम धिया पुता के ले के जब बइ तऽ हम जबय ने तऽ अहाँ बड़ नीक बात ब तलियै हं हम एकटा अपनो लऽ लेबय एकटा अहूँ लए लेबै हम जेबय तऽ आ कीक् की कपड़ा रहे छै केहन कपड़ा पर ई काम कयल रहय छै
कॉटनकें सूती रहय छै सिल्क रहय छै बहुत तरह के आबय छै तरह तरह में प्रिंट करल होइ च्छा सिल्क को मे रहय छै कॉटनो मे रहय छै फेब्रिक फेब्रिक को मे रहय छै बड्डी आकर्षित करे छै अपना ओर
हँ तऽ मधुबनीमे साड़िए बनय छै कि माने जेना सुनय छियै अहाँ जेना बतैली न ओनाहिते एगो आओर हमर सखी छथि थिन ओ दरभंगे के छथिन तऽ ओ हमरा कहैत रहथिन कि की आर पेंटिंग उंटिंग भी बड नीक बनय छै
हँ हँ पेंटिंग कुंटिंग सब बड़ी अच्छा होइ छै ओकरामे
हँ हँ तऽ ओ कहैत रहथिन तऽ हम हम तऽ सोचलियै जे पेंटिंग उंटिंग जे नीक लगै छै तऽ मानियौ जे देवी देवताके बनल पेन्टिंग उंटिंग आबै छै तऽ ऊ सब आदमी कि ओ सब आदमी की कर तै कि मानू अगर ओन्ने देखियौ उहे पेन्टिंग अहाँ कहीँ दोसरा जगहसँ लेबै न तऽ अहाँके ओ तन क जादे
नहि मैसलेतै सही कहै छियै
हँ जहाँ से बनै छैय अ तब ओजन जे उठबै अहाँ तऽ कुछ तऽ कम पैसा लगैत हो तै कुछ कम पैसामे दै छै ऊ सभ मने आबे जाय के जे खर्चा होई से तऽ बच जाइ छे न ओकरा सबके जेना मानके चलू कि ओ पेन्टिंग कही दोसरा राज्यमे ले जायके बचतै तऽ ओकरा ले जायमे भी तऽ
खर्चा लग जाइ छै हाँ
तऽ ओहि तऽ उ हमर सखी कहैत रहथिन जे जब कभी दरभंगा आबे पड़तै अहाँके तऽ इ सब ले जेबे इहाँ से बेसी तऽ अहाँके विसाख के खरीद के यहाँ से ले जेबै यहाँ बड़ नीक पिनिक छै तऽ अहाँके कहतै अहाँके मतलब मन होतै लेबे ला तऽ अहाँ हमरा कहबै ने तऽ हम आहों ला उठा लेब बै हँ आओर मिथिलाके हँ आउर आउर तऽ दर दरभंगा मे सखी कहैत रहथिन कि मखाना अभी बड़ा मतलब सस्ते मिलै छै
हाँ हाँ मखान अभी बहुत सस्ता मिलै छै ओने खेती होइ छै उधर
ह्म आ जनै छियै मिथिलाके जे पहिनावा ओढ़ावा हइ ने से बड़ा नीक छै मतलब हँ नीक लगै छै पहिनावा ओढ़ावामे जेना अहाँ देखब की सूती सूती साड़ी पेहनत अच्छा मिथिलामे ओतेक सलवार सूट के चलन नहि छै जे तनिका पुरान अ अ मतलब जेना मानिके चलू कि हमर सभके माय होइ छथिन ओसभ तऽ साड़िये पेन्हल पसन्द करैत छथिन आ ओसभ साड़िए पहिनै छथिन ओ सब दोसर कपड़ा नहि पहिनै चाहै छथिन
हमरो माय हखिन ने ओ साड़िये खाली पहिनै छै सासु खाली साड़िये पहिने छियै सूती साड़ी ही बड्डी पसन्द पड़ै
बस हँ उहे कहलिए पहनावा भी बड़ा देह तोपल तोपल पल पहिनावा हइ मिथिलाके हँ जेना उटपटांग कपड़ा नहि
नहि पहिनै छियै हँ
नहि पहिनै छै जेना माय उइके देखै छियै जे ब्लाउजो जेना सियाएल तऽ नीक बलाउज बाँहि उंहि दे डाक बढिया मतलब नीक ब्लाउज सियाल ई नहि जे केनहु से एने से कटल है एने से फटल है ओहन उ सब नहि नहि
नहि तनी लम्बा लम्बा बाजू के ब्लाउज पहिनेै छियै सब माय हमर
आ जे बहिन एक बात अहा से कहलिये य कि एगो कार्या हइ तऽ कार्या मे अहाँ जुड़ल छियै कार्या कम्पनी से
ह हमहु जुड़ल छी छी अहाँ के भी जुड़ल छियै ओकरा मे
हँ जुड़ल छी बड़ नीक नीक काम दै छैय कार्यमे हँ
बैठले बैठल दू पैसा हो जाइ छैय
हँ नई जायके पड़ै छैय हम तऽ कहै छियै जे जेना एखनी हमसभ साड़ी कपड़ा लत्ताके बात कलियै कार्या मे हमसब काम करै छी मानू की दू पैसा आ गेल तऽ आदमी अपना मन के जाक के
हां हां नई किने अपना से कुछो हो जाइ छैय बार बार मालिक से नई ने मांगे के पड़ै छैय कि मालिक ई घट गेलै ओ घट गेलै अपना से जाक कुछो खरीद सकलियै
आ नई आ बड़ नीक नीक काम दै छैय जते काम कार्यामे अबै छैय छै एहिसँ हमरा सबके औरत सब ला बड़ नीक काम अबै छैय की हम हं नैइ अभी कार्या में कोई कारे काज आबे वाला छैई की
हां हां ट्रांसपैरेंस वाला काम आबेक कि हइ
अच्छा तऽ हमहूँ जुड़ल छियै अगर जे मानियो जे हम एम्हर न रहबै तन कंही बिसैर उसैर जबै तो आहां न हमरा फोन क क के याद कर देबै कि बहिन कार्या में हँ कार्य आयल छैय अंहू कऽ लियौ मानियो बैठल बैठल दू पैसा आबै छैय तऽ की बुराइ हैइ
नी की नुकसान हैई ठिके कह
त कुछ नई भेलै तऽ मानू मोबाइल रिचार्ज आदमी
हां आजकल इतना मोबाइलो रिचार्ज तो महंगा हो जाइ छैय।
तब उहे आ आदमी करा लेतै उहे करिके देतै केना मने तेना हम कहैत छी जे अहाँ हम अखनी गप करै छी तऽ गप करै छी आ ओहिमे गप करते करते दूगो काज हो जतै
हाँ होइयो जेतै ओकरा मे हाँ ऐसे त बात करे मे कोइ ई नहि होतइ कोई राशि उशि नहि भेटेत ऐते फोन कर के बात करबे तो दूर राशि भेटत तै की
हाँ कुछ नहि भेटैत यै आइ तऽ कार्या हय ते देख केउ जे दू पैसा देय छैय छै ने कुछ काज करबै छैय तऽ दू पैसा दैत छैय तऽ ई तऽ हमरा कार्या के कर्ज जे हम ख जब जुड़लियै तब हमरा बड़ा नीक लागे लगलै तऽ हम तो जब ने तब कहै छियै अहाँसँ भी कहै छियै बांकी जे कार्या के मेम्बर छथिन हुनको सबसे कहैत छियै जे कोई काज अतई त हमरा बता देबेला आ जेना बता देबै ला तऽ हमहुं ओ काज से जुड़ जबै तऽ अहाँ तनिका ध्यान रख रखबैए एपर अतई कार्या के काज नहि तऽ हमरा जरूर से अहाँ बतेबै आ हम अहाँके फोन के इन्तजार करबै। जब आतै त अहाँ याद से हमरा फोन कर देबै कि जाइके हइ न ओहिसे कहलियै अच्छा ठीक छैय ठीक ठीक छैय ठीक छैय।